गोर लगे छी
खूब मस्त रहू नीके रहू।
कि सभ करै छी किछु नहि एखन ओ हम अखन घुमि रहल छी दलान परे एलहु हे कनी टहले छी मोन भेल जे अहाँ स गप्प करी उएह गप्प कर फोन धरेलहुँ हे
हमरा गामबमे आधा घर प एकटा दूटा बिलाड़ि के बच्चा छै तते ओ कुदैत रहे छै ओकरा मन हेते एक दिन कतल कऽ दे
ओकरा कत लऽ किया करबै ओकरा ओकरा अहाँ ओतयसँ उठा लिआ अपन सासुर नहि तऽ कतहु नहियार तऽ भेज दियौ
नहि नहि ओकरा आब कि करबै तऽ एक दिन ट्रैक्टर तटैक्टर जेतै ने ओहहि पर ओकरा दुनू के बैसा देबै
आ ओ चलि जेतै ह एखन छोटे छोटे छै तऽ अखन कतहु से कतहु चलियो जेतै
हा
हरदम गाड़ी तर मे तऽ असोरा पर तऽ घर मे हल हल कर के रहे छै हआ किदन पकड़ियो लेलकिन
एकटा हमरा घरमे कुत्ता पोसि लेने छथि भायजी सभ ओ एतेक बुझियौ जे ओकरा बारि कुकुर कोनो भी ओ किछु के देख ले जऽ मनुष्य के अपन आदमी के अलावा ककरो जे अगर देख लेत तऽ ओकरा पर होइत रहै छै जे ओकरा मारि देते जो अपन अग कुक्कुर हैप्पी जे नाम अछि हमर एकटा कुकुर अछि औ देखियो जेना टोल के आदमी सभ रहत ओकरा सभके किछु नहि कह जेकरा सभके चिन्हैत रहत आ जेनाकि बास केओ जे आबि जायत तऽ ओकरा होइत रहै छै जे ओ खा जेते ह तोहन कहियौ कतहु बिलाड़ि केलक बुझियौ जे खोल जे देबै तऽ बिलाड़ि के होइत रहे छै जे खून कऽ देते
ह ह अखरे हमहुँ लताम तोड़ के केने छलियै कऽ काल पहिले दूटा छलै पाकल पाकल लताम एकदम मस्त छलैया। पानि भेलै हा सभ मौसम मे खाली चटपट चटपट की चीज खाई छी के मन करै छै पानीपूरी तऽ किदन तऽ किदन से ह पानी पूरी जे बनै छै अबय बनब अहाँकेँ
ह आबैय तऽ आलोचना कऽ लिअ आलूसन्ना कऽ लिआ फेर से जे गोलगप्पा रहय छै ओकरा छान लिआ आ फेर जेना अहाँ के मोन होयत जेहन अहाँकेँ पानि खाय के मोन होयत मिठा वाला खायके के मोन हयल चाहे अथि वाला खायके मोन हय से खा सकै छी खट्टा मीठा दुनू होइत छै जेना अहाँ दिल्लीसभ जे जेबै ओतयसँ ओतय जे मिलत ओत खट्टा मीठा दुनू अहाँ जेहन खाए चाहिये चाहे अहाँ करवा खाई चाहिए चाहे अहाँ खट्टा खाई चाहिए चाहे अहाँ मीठ्ठा खाई चाहिए सभ रंगके खुआयत
हमरा आब अथी दिल्ली मे बड़ सुंन्दर मोमोज भेटै छले अथी तऽ नहि भेटै छलै मछली तऽ हम नहि खाय छलियै बेसी काल रोड कात मे रहे छले ताहि दुआरे मोमोज खाई छल सि महोज बड़ सुन्दर रहै छलै चटनी लऽ क ओ तीखा वाला
हू
भऽ गेलै ह अखन दालमोट खेलियै यऽ आ बिस्कुट एक गिलास पानि पिलिये दिन मे पचासो गिलास पानि पी ले छियै
ह
अहाँ पिबै छी कि नहि खटकिरी आइ
पिबै छी पर बुझियौ जे दू गिलाससँ बेसी जहा पी लेब तऽ पियल नहि होयत रहत।
हा ई एहनो भेलैए अहाँ एकर मतलब निकालैत नहि हेबै खाली पीबते हेबे
ह
सेहो होइत हैत केना जायब ऊइथ कऽ ओते काल मे कनि बैसि कुर्सी पर नहि सहै होयत रहै छै मन मे विचार अखन भोज तोज नहि छै
अखन नहि भेलै एखन भोज नहि भेलै आब हेते आब देखियौ आब तऽ बुझै ये कतहु छै उपनयन मुड़न हेते तऽ ओहि मे हेते उपनयन जे रहे
आ किया उपनयन मुड़न के छोड़ू अहाँकेँ जे बर्थडे आबि रहल अय तेइस सेप्टे्म्बर के
तऽ तेइस सेप्टेम्बरमे छै ने एखन तऽ जुलाइए चलि रहल छै न
ह तऽ दू महीना पहिले से प्लानिंग कएल जाई छै दू सए रुपआ दू सए रुपआ के जमा करू छओ सए रुपआ हयत तीन महिना मे
ह बर्डे कि सेलिब्रेट करू कपरा द
अय छै नहि हम किछु नहि करब कि करब आब से नहि होयत अपने चमैक लै छी कि नवका कपड़ा पहिर क
देखियौ बर्थडे मे जे होइया तऽ हमरा घर मे केकऽ नहि कटाइया ठीक पार्टी करै लऽ देखियौ पार्टी करै लऽ मम्मी पार्टी करै लए मम्मी पैसा तैसा दये दै छथिन ठीक तऽ ओते अथी रहबे न करै छै वस्त्र मे कपड़ा आबि जायत नबका कपड़ा आबि जायत पहिर लिआ जे अपन खाय के पियए के छै खा पी लिआ बर्डे मना लिअ केक नहि कटैया हमरा घर मे
आह बड सुन्दर तब अहाँ के पढ़ाई लिखाई केहन चैल रहल अय
बहुत निक चैल रहल ऐछ एखने पढ़िकऽ उठलहुँ हँ तऽ सोचलो जे अहाँ सँ गप्प करी आ फेर कनि देरके बाद फेर बैसब पढ़ै लए
अच्छा के टाइम क्लास चलै छै
दू टाइम एक बेर चलैया साढ़े तीन स लऽ कऽ साढ़े पाँच तक
हूँ
एखन आइ छओ तक छलए तऽ एखन हम छोड़ देलियै तऽ ओ हम भोर मे कऽ लेबै आ एकटा जे फेर छलै या साढ़े छओसँ लऽ कऽ। आठ तक दू टाइम चल य
तऽ अहाँ की रखने छियै मतलब फैकल्टी में अहाँ के कोन फैकल्टी छी
सइन्स
अच्छा तहन मेहनत करू एकदम
एन्
ह मेहनत क
हु तहन कहियौ कतहु गेल छलो हँ घुमय लए कतहु गेल छलो
घुमय लए नय गेलो हेँ लेकिन अहाँ सभ जे भोज काटि लेलहुँ हमर से हमरा बहुत खराब लैग रहल ऐछ अहाँ दुनू बहिन पास केलहुं आ भोज का कट ललो
हँ देखियौ अहाँ छलियै ने पहिल ठीक अहाँ छलियै दिल्ली मे
तऽ हम एलियै तकर बाद तऽ अहाँ भोज दऽ देैतो भोज दयके कोनो समय थोड़ी होइत छै
एक दिन तऽ भोज भेल छलैया हमर
ओ हॅ की कहे छै एक पन्थ दु काज एक बेर अहाँ भोज केलो हें ओ अथ के लिल्टर ढलाई भेले तकर आ ओकर अह काटब रिजल्ट मे ई कोन गप्प भेले
तऽ भोज भेले छलै फेर हेबे करतै हँ सएह तऽ होइ छै कोनो भी एकटा भोज य दू दस टा जमा कऽ लिअ एकोटा भऽ जायत ओइ मे भऽ जायत
अहाँ बड कंजूस छी लेकिन दसटा भोज के जमा कऽ के एकटा भोज बड़का वाला मे कऽ ले
सुनू अहाँ अपन बैटे के भोज देने रहिय अहाँ के जे भेल दिसम्बर मे बर्थडे हँ की की
रहियै
कतओ
कयलाख
ओ हमरा तऽ नय याद छलए
हँ तऽ अहाँके अहिना नय हम फोटो रखने छी सुध समेत
नर्स जी के अथी कहाँ देलियै भोज
तऽ मैरेज डे मे तऽ हम मैरेज डे मे तऽ हम छलियै हे नानी गाममे तऽ हम तऽ भोज केबै केलियै
ओ तऽ अहाँ नानी गाम मे केलियै ने गाम मे नय ने केलियै
नय तऽ गाम मे छोड़ू ने ओ मरिजतै तऽ फेर हेतै लेकिन अहाँके रिजल्ट फेर नय नय एत क्लास के जे क्लास मे नय त ओ दोसर क्लास भऽ गेल अहाँके जे आब जे रिजल्ट आयत से दोसर क्लास भऽ जायत ओहि क्लास मे जे पहिल सीढ़ी रहै छै ताहिमें जे लोक निकले छै ओ बड़का गप भेलै।
हू।
हँ ताहि दुआरे ओहि मे अहाँ के भोज करबाक चाही।
हँ। आवश्यक हँ। तऽ अहूँ करू ने एक दिन के भोज अहूँके खर्चा दऽ दियौ एक दिन के आधा अहाँ दऽ दियौ अहाँ त हम दऽ दै छियै।
नय नय सुनू अहाँ एकटा चीज करू
हँ चमिन पार्टी तऽ ठीक छै ठीक छै तऽ कहिया खाय चाहैत छी अहाँ चाउमिनन पार्टी जखन कतहु जायब तहन न
नय तऽ अपने बना कऽ मैगी मैगी पार्टी सॉरी
ओ तऽ आब देखियौ रवि दिन हैत किये तऽ हमर रवि दिन के छुट्टी होइये तऽ रवि दिन
हँ चलू रवि दिन भऽ जायत तऽ कोनो बात नय
हँ अखन तऽ मंगले चलि रहल अइ रवि दिन तक।
हँ तऽ रवि दिनके भऽ जेतै तहन कोनो बात नय छै ओहो दिन भऽ जेतै तऽ भऽ जेतै पार्टी। पार्टीक नामे छियै पार्टी केनाइ किछो कऽ दियौ अहाँ।
अहूँ तऽ पार्टी देबे करबै ने।
हँ हम क नय देबै आयल छलियै तऽ देने नय रहिै पार्टी मिठाइ के।
कथी के मिठाय तँ अहाँ सासुर से ऐल रहे मिठाय तँ अहाँ सासुर से एल
साग छलियै हमही आर छलियै न लऽ कऽ
तऽ अहाँ आयल छलियै नय आयल छलै अहाँके सासू माँजी पठेने छलथि
नय हमहीं लऽ के आयल छलियै ये ओ तऽ हमरा कोनो दालान पर दोकान अछि रस्तेमे से किनलियै ने
से मे किनलियै
हँ आ किया हया हम अहाँके कहै छी ओहि दिन मोमज के पार्टी नय देने रहियै हम
कहिया
ओहि दिन जे अहाँके बजा कऽ देलहुँं हें
हँ तऽ ओहि दिन झाजी देने ओहि दिन झाजी देने रहथिन्ह
अच्छऽ त हम अलग छी अहाँ हम अपन एके रहै छी ने दुनू बहीन पास केलहुँ तकर पार्टी किछु एकटा ओ घर ढलैया मे काटि लेलहुँ
नय नय अहू तऽ देबै ने पा टी अथी के तऽ अहाँ अहाँ देखियौ देखियौ ए क आदमी एते छलथि तँ की कहत हुनका मुँहे मे लागि गेलनि चोट
केकरा
अनुज जे हमर एकटा भााय छथि ओ करै छलय जम्प ओ जम्प करैत करैत हुनका लागि गेलनि चोट
अच्छ जम्प करऽ दियौ मुँहे कान मे लगतेन तऽ लगतेन आब ओ अथी जम्प करैत करैत आब दसमा पास करतैथ
हँ दसमा आब त हुनका सँ अहाँ पार्टी लियऽ ने
नय अखन ओ सीढ़ीये चढ़ि रहलथि हें एखन हुनका बड सीढ़ी बांकी छैन्ह
फरवरी मे आब एग्जाम छैय
हँ तऽ एखन हुनकर सीरही सभ एखन गिनाइये रहल छन्हि चरहैत चरहैत ओ चढ़ता से छैय कोनो नय सबहक पाटी बांकी छैय
दसमा जहन अहाँ बोर्ड मे जे पास कऽ जेबै तकर फेर एक साल पढ आ फेर दोसर साल मे फेर अहाँके बोर्ड आइब गेल से
हम जै जवाना मे दसमा पास केने रहियै से भोज कऽ देने रहियै दनदना कऽ
ह अहाँ सभ एते सोचने सोचै छियै अहाँ सभके ज्ञानो नय रहय दसमा जे हम पास केने रहियै तऽ
देखियौ हमर जे बर्डे जे होइ छैय तऽ गणेश पूजा रहै छैय गणेश पूजाके ओह दिन भण डारा रहय छैय बुझलियै तऽ पूरा गाम पूरा गाम ओ भोज मे खा जाय एक दिन एक बेर हमर बर्डे मे पकड़ायल छलय दू तीन बेर से पकड़ाय ये दू तीन बेरसँ बुझियौ जे पूरा भेर टोलके आदमी
अहिबेर नय पकड़ायत अहाँके गणेश पूजा
ओहिसँ ओह सँ पहिले हे भऽ जायत ओह सँ पहिले भऽ जायत
हँ हँ ओहि बेर तऽ लास्टमे ओना एहि के बादो भऽ सकैये किये तऽ एहि दुआरे भए सक ह जे सेप्टेम्बर में मले मास दुआरे सब एक महिना के आगू बढ़लैए पाबैन तिहार
हूँ
तेइ दु्वारा पहिलहो भऽ सकैत छै
आ पिछला बेर जे छलय तऽ अथी पड़ल छलय दुर्गा पूजा पड़ल छलय
हूँ दुर्गा पूजा पड़ल छलै हे तऽ आयल छलय
हँ दुर्गा पूजा भेल छलै तऽ ओहो मे पार्टी सार्टी भेल छलैय ये दुर्गा पूजे चलै छलै तऽ
हँ फेरो मेघ लागल जायये पैन तैन हैत कि की
एक बेर तऽ भेल छलय पैन खूब मूसलाधार आ फेर हेतेथ भगवान एखनसँ नय हेतेथ राति क हेता है जे सभके उठा क के जगह भेर दिनो जागू भेर राइतो जागू आ ओइमे बुझियौ जे पाइन जे छुटो जायइत र तऽ भेर रात लाइट नय दैत रहै छै
हँ हँ लाइनक के तऽ कोनो ठेकाने नय रहै छै हम जतय पड़ल छी घरमे
हँ
रर् मे से एकटा हमरा ई गाछ मे आम देखाया पियर ढाबूसा आम छै एकैटा छै नय नय एकेटा छैहे हमर गाछ नय छी दोसर गोटेके छै हम केना दूड़ कऽ खा लिय हमरा लगेय पूरा गाछे में एकेटा आम छै आब ब चल एहिमे बिहाड़ पानि हेते तऽ ओहो खसि पड़ते आ भोरे भोरे तेहन बान आर मोट का आल छलै या
हँ
जे हमरा तऽ भेल जे एते मोट केँ बिराइर कतऽ स ऐलै
कत छलै से बानर